न
ॿियो ॿुधायो, केड़ो हाल? जय झूलेलाल!
तां ॿुधायो, केड़ेो हाल आहे?
मां मज़े में, तहां ॿुधायो?
शुखुरु साईं जो। जीअं हलाए शुख़ुरु, शुखुरु
ॿियो मस्तु, अॼु त अथवार आहे। किथे घुमणु न विया आहियो?
न बसि। अॼु थका पिया आहियूं। कमु घर में थोड़ो घणो थी वियो।
न, कमु त थी वेंदो आ, आरतवारु लॻंदो आहे एॾो नंढो।
न, न, वरी थोड़ी बारिश जो बि सीज़न आहे। ॿाहिरि कीचड़ वग़ैरह लॻी पई आहे। उमिरि सार घटि थो लॻे वञणो। खपे
अच्छा न, न सही था चओ न, तॾहिं बि थोड़ो घणी त लॻे थो न, हां हलूं किथे वञूं घुमणु।
न, न स तव्हां कोने विया किथे घुमण?
न, अॼु न वेयस। ॾाढो मा
छो वञो हा न घुमण अॼु? हलो हलो हलो हलो हैलो हाए हलो हलो, हलो, हलो हैलो हैलो हैलो हैलो हलो, हलो, हलो भैया, हलो हेल्लो हलो हलो